जय झूलेलाल! जय झूलेलाल! ॿियो अञा सुम्या ना आयो छा?
न, असां त देर सां ई सुमंदा आयूं न, तहां कीअं हिन महिल फ़ोन कई तव भाई?
अरे! उहो ई मां थोड़ो सो दिक़त हुई थोड़ी त मां सोचो तो तहांखां थोड़ी व पुछी वठां दवा वग़ैर।
ॾकाए ता छॾो हिन महिल रात जो, तहांजी फोन ईंदी नाए त उहोई ॾ‌ कीअं मां चो अलाए छो इन
अरे न न ॾको न, ॾको न एड़ी कोई ॻाल काने का ॾको न। अरे मां कि बस इयो पुछणो हुयो की तहांजे ॾेर खे आयुर्वेदिक जी जानकारी आहे न। थोड़ी घणी।
हा, उह त आहे पर छा थियो?
अरे अॼुकल छाहे की थोॾो हाणे मुंजो बीपी हाई तो रहे। त कंहि राय ॾिनी की आयुर्वेदिक जो इलाज करे ॾिस। त पो सही थी वेंदई।
हल त सुबह न थे आं छा भेण सुबह जो करीं आ न।
अरे तहां चओ ता न मां जाॻंदी आहियां राति जो बि त मांखे बि अॼु निंॾ न पे चे त सोचां भेण सां ॻालाहे वठां।
हल हल सुठो इनमें बि तमामु सुठो न न न परेशानी न बस ॾकी हम की न भेण जी फोन हिन महिल छो आई आ भाई।
अच्छा- अच्छा न- न ॾको कन ॾको न सब सुख आ सब सुख। ख़ूब बढ़िया समझ में।
मालिक करे चारो पासे सुख हुजे।
हा हा त मां मूंखे कंहिं ॿुधायो हुयो की अर्जुन जी छाल जो पाणी ठाहे करे पीउ। त हुन सां तुंजो बी पी कंट्रोल में रहंदो।
भाई मुखे त इन बारे में कुछ पतो नाहे। हा, पर हा लूण घट कयो।
अच्छा, न लूण त घट ई चयो तईं उहो त उन में एलोपैथिक वारा डॉक्टर जेके दवाऊं ॾियनि ता त उन में त लूण त घ टी आऊ त लूण घट खाईंदी आहियां, पर गोरी जेस ताणी खाओ। अड़े पापड़ स्वाद कीअं छॾऊं। मुह जो त तहां स्वादु नथा छॾे घसऊं न भाई।
उहो ई चओ न पापड़ खावां अचार बि खाईंदा हूंदव।
हा- हा अचार -अचार त मुंजी जान आ, मां अगर उहो न खणा त मुंखे रो टिन गले सां लहे।
बिल्कुलु, पो त पो बी पी काथां घटि थींदो भेण इहो त ॿुधाए।
अच्छा अचार अऊं पापड़ सां छा बीपी वधंदो आ छा। तहां बि केॾी ॻाल्यूं पिया ता कयो।
भाई उन में लूण वधीक हूंदो तव एतिरो पतो बिन तव छा।
अच्छा, त इअ अचार बि बंद करिणी
हा अचार बि बंद करिणी पवंदव, पापड़ बि बंदि करिणा पवंदव। इ नमकीन जेका आहे जेको ॿाहिरियो जहिंमें लूण आ
अच्छा अच्छा मां पतो अथव रोल खाईंदी आहियां जंहिंजे मथां चाट मसालो विझी ॾींदो आहे उहो। अरे छा तार रोल लॻंदा आहिन हेॾा मस्तु कोल्ड ड्रिंक सां गॾु खा थधो थधी कोल्ड ड्रिंक ऐं रोल छा त आनंद ईंदो आ।
कोई ज़रूरत न अथव कल्ह खां इहो सभु बंद थियण वारो अथव।
अच्छा- अच्छा इहो हो हाणे ॿुधाए हाणे हिन बी पी आहे छाामो बी पी हिन जो बि एतिरो इहो सभु खाधे पीते तंमें कंट्रोल करिणो पवंदो भला।
बाकी न- न- न बीपीअ खे बि हलके में न वठो। ह सब शयूं बंद करे घर जी सिंपल रोटी दाल खिचड़ी फुल्को इहो खाओ।
अरे त रोगन जी रोटी आहे अरे भई लॻंदो त मां त त बीमार थी प पवंदम न आहया बिमार मां तॾहिं बि बीमार थी पवंदम।
न- न जेके मोटा ताज़ा बि आहियो न हिनमें सन्हा बि थी वेंदव।
अच्छा, मां मोटी ती लॻांव छा तांखे भला।
आयो त सईं थोरा सा, वधीक सन्हा थोरी न, सही आहे।
अरे तां ई ता चओ पिया मुखे अॼु ताणी कंहिं बि न चयो कि तूं मोटी ती लॻें पई।
हेॾा सन्हा बि त न आहियो।
हा, भले सनी कान आहियां, तोखां त सनी आहियां न भाई।
त मूंखां सन्ही आहियो त छा माना त सभिनि खां सन्हा थियउ छा? थोरो सो डाइटिंग कंदव, थोरो तहांजो बि वेट किरंदव।
हा हा, उहो त ख़ैर सही ता चओ भेण, बी पी में उहो बि चवनि ताकी वज़न थोरो घटि कर, और उहो ई हाणे वेंदी आहियां, पार्क में वॉक वग़ैरह कंदी आहियां। पर माण्हूं चवनि ता, वॉक सां कुछु न थींदई। या त तूं जिम जॉइन कर या वरी योगा जॉइन कर।
अगरि मुंजी मञों त रोज़ु राति जो खाओ दाल, दु्हली मुंग जी, जी। धोतल दालि थींदी आ? उहा खाओ, चाहे हुनखे फ्राई कयोसि उन में। मंचुरियन ओए चाउमीन जा सामान विझोसि। चाहे कुछु भी करे इहे खाओ, रोज़ दालि कयो।
अच्छा, रोज़ु वरी इ ईअं मुङनि जी दालि वणंदी छा।
धोतल मुङनि जी दालि या साई दालि खा वणंदी न।
त ॿियो कुछु ॿुधायो न खणी ज़रूरी नाहे न वरी रोज़ु वरी वणंदी न न। पो त ईअं लॻंदो, मां बीमार थी पई आहियां।
त हाणे सवाद खे ॾिसंदव शरीर खे ॾिसंदव।
अरे, शरीर सां गॾु गॾु थोरो त सवादु मिले न।
कोई ज़रूरत न आहे हाणे सॼी उमिरि खादो तव। ऐं पांजे गोॾनि जे मथां बि थोरी दया कयो।
अच्छा, त छा वज़न सां गोॾनि में बि सूरु थींदो आ छा?
ॾाढो सॼो भारु त वञे त गोॾनि ऐं पेरनि ते ई तो न तॾी त पेरनि में सूर तो तांजे?
हा, सही में अगरि वेहां ती ज़मीन ते त उथी कान थी सघां।
सई त, सही ता चओ। इन करे गोॾनि जे मथां बि दया कयो, ऐं वज़न खे बि घटि कयो।
अच्छा हा, अगरि हाणे हीअ राय ॾियो ता त हाणे इहो बि कंदसि भला। पतो तई, इ सुबुह सां उथंदे ई निरानी, त पहिरियों त इहे जेके लहसुन जी कंहिं चयो हुयो पतंजली वारे की ईअं कर, लहसुन जी पंज छह छिले करे उहे फके छॾंदी कर। निणानी, उहो बी कंदी आहियां।
न न, इनन सभिन सां कुछु न थींदव। तां थोरो सो वज़न खे बि पांजे कंट्रोल में कयो। कुछु एक्सरसाइज कयो, योगा कयो।
अच्छा, ठीक आ, हा उहो योगा हुनजे लाइ बी चयो तन बी पी लाइ अनुलोम विलोम ॾाढो सुठो थींदो त ईयो, कंदीअ त हुन सां कंट्रोल थींदई।
ॾाढो ॾाढो बढ़िया, ॾाढो सुठो।
हा, त उहो ई हाणे धीरे धीरे कंदी आहियां, अनुलोम विलोम बि शुरू कयो आहे।
अच्छा।
ऐं ॿ टे ॿिया बि वियायाम ॿुधाया तन योगा जा। त उहे बि कंदी रहंदी आहियां हाणे चवन - - ता पूरो महीनो लॻंदई ई न की हिकदम सां तोखे आराम मिलंदई। आयुर्वेदिक में बि चवन था टे महीना खनि लॻंदा आहिन।
हा। हा, हा, हा भेण मुंहिंजो ॾेरि त ॾाढो आहे होशियारु। मां कल्हहि पुछी करे सुबुह जो। हिन महिल कंदीमांव त उहो बि ॾकी वेंदो।
न, न, हेॾी महिल कान कयो। मां त तव्हां मूंखे त पतो आहे न तव्हां रात - - त जो जाॻंदा आहियो। हिकु बजे ता तॾहिं तव्हांखे कॉल कई याद बि अचे पई।
न याद जी चओ बाक़ी हिकु वॻे त हाणे न जाॻंदीयां भेण हाणे यारहें वॻे सुम्ही पवंदी आहियां।
अलाए मूंखे लॻो त्ह हिकु बजे ताणी। ऑनलाइन त ॾिसण में ईंदा आहियो पया।
न हो ॿार फोन खणन था त असांखे छा पतो ॿार छा था करन। मां यारे सुम्ह पवंदी आहियां भेण।
अच्छा मां तव्हांखे ॾिसंदी आहियां न त ॾिसण में ईंदो आ की ऑनलाइन वेठ। सुठी आ त मूंखे लॻो तव्हां हिकु बजे जाॻो था पिया। अञा तक पिया ता फ़ोनियूं हलायो।
अगर मां तव्हांखे ऑनलाइन हिकु वॻे ताणी नज़र थी अचां त तव्हां बि यानि की हिकु वॻे ताणी जाॻंदा हूंव न।
मूंखे त निंड जी बीमारी आ पतो तव न मूंखे त निंड ई कान थी अचे।
अच्छा। हिते आयो त मज़े सां सुम्ही पयां हूयो सॼो ॾींहुं सॼी रात। एॾी जोर जोर सां त खराटा भरंदा आहियो।
अड़े उह तव्हजो वहम तव ता ई मिड़ई चवंदा आहियो सुम्ही पई हुइय सुम्ही पई हुइय पईयं मु मूंखे त न लॻंदो आ की मूंखे निंड बि ईंदी आ को
हाणे जॾहिं मिलंदासीं न तॾहिं रिकॉर्डिंग कंदीमांव न - - ऐं ॾेखारींदीमांव की ॾिसो सुम्हो था। की जाॻो था। मु मूंखे लॻे थो जीअं ॿुढा न हूंदा आहिन न सॼो ओॾहु सुम्ही करे बि चवन। मां सुम्हहिियो थोरी न आहियां मां, सुम्हहियो थोरी न आहियां उअं ई थी वहिया आहियो तव्हां बि हाणे।
अच्छा। इहो तव्हां ता चओ भैया मूंखे ॿिए कंहिं त चयो कान्हे घर में एॾा माण्हू रहन था हुनन। त मूंखे अॼु ताण हीअ ॻाल्ह कई कोन्ह तन की तूं सुम्ही पई हूंदी आहीं।
घर में केरु बाबू तव न।
हा - -
हा। बाबू तव्हांखे छा ॾिसंदो हूंदो छा।
हा। हा। छो न ॾिसंदो आ, उ मूंखे उ पुछंदी आयस मां हो ॾिया त, नथी ख़राटा। खराटा त न भरंदी आहीं। त चई पयो न मम्मी तूं ख़राटा न भरंदी आहीं।
हलो। ठीकु आ हाणे मां हिन खराटन ते तव्हांज वीडियो ठाहे करे अपलोड त कंदि मा व त पोइ विश्वास बी वेंदव ठीक आ भेण।
हा। तव्हां मूंखे मोकिलिजो मां बि ॾिसां आख़िर मां केतिरा थी ख़राटा भरियां। छो मूंखे त यकीन न थींदो जेस ताणी तव्हां मूंखे वीडियो न ॾेखारींदव।
हलो। ठीकु आ जॾहिं मिलंदासीं असां। सभु प्रोग्राम मिलण जो।
हा। हा। ठीकु आ न त पार्क में ईंदी अन। कल्ह न ईंदी छा भला?
हा, हा छो न ईंदमि। त पार्क में सुम्हंदीअ त न जॾहिं असां गॾु काथे हलंदासीं घुमण पो सुम्हंदीअ न? की पार्क में बि वञी सुम्ह पवंदी?
अच्छा, अच्छा हा तव्हां भला वीडियो ठाहिण जो सोचो ता। हल पोइ घुमण क जे हलंदासीं त पोइ ठाहेजाए बी
हा, मुखे लॻो अलाए पार्क में बि सुम्ह पवंदि चवंदी मां सुम्हीयमि न।
न न अरे मां तुंहिंजी ॻाल्हि सम्झियमि कान।
थोरो समुझो हाणे ॿुढा थी विया आहियो न थोरो समुझण जी बि फेर पइजी वियो तव तव्हांखे।
अच्छा हाणे तव्हां मुखे इहो ॿुधायो कि इहो अश्वगंधा जे बारे में थोरो ॾेरि सां पुछ पुछजाए कि अश्वगंधा जे दवा ॾिनी तनि कंहिं ॿुधाई आ त उहो मां घुरायां कि न न घुरायां।
अञा न घुरायो, अञा शांत करे वियो। मां सुभाणे भईया खां पुछी तव्हांखे ॿुधाईंदमांव सभु।
हा-हा छोकि आयुर्वेदिक, जो त हुनखे ज्यादा नॉलेज अथसि न सॼो ॾींहुं पियो जड़ियूं ॿू टियूं थाइदो आ पियो।
हा बिल्कुलु बिल्कुलु भैया त हिकु उपाय हिकिड़ो ई ॿुधाईंदव तव्हांखे। तव्हांजी अठनि ॾींहंनि में बी पी बिल्कुलु, हमेशा लाइ ख़तमु थी वेंदव।
अच्छा इहो त ॾाढो सुठो ता ॿुधाय मां त दवाऊं खाई-खाई तंग थी आहियां हाणे।
तहां एॾनि ॾींहंनि खां मुखे ॿुधायो आ पहिरे त मां ॿुधायो आव।
अच्छा-अच्छा न हाणे, जॾहिं उ चवंदा आहिन न जब जाॻो तबि सवेरा
हा-हा, सही ॻाल्हि आ।
त ठीकु आ न हाणे अॼु पुछियोमांव त खणी सुभाणे मुखे ॿुधाइजो खणी फोन करे वरी हुन खां पुछी वठो सॼो आयुर्वेद जो छा दवा खाए, छा न खाए ॿुधाए जो परहेज बि ॿुधाए छॾिजो भला।
हा हा हा हा, ठीकु आ न मां परहेज जो ॿुधाईंदमांव।
हा ठीकु आ पोइ भेण हाणे ठीकु आ देरि थी वई आ सुम्हूं हाणे भला।
ठीकु आ, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।